सखी की हाल चाल छै
नमस्ते सर जी सब ठीक छै पंखा बन्द कर पंखा बंद कर हेलो
की करै छे
अभी तऽ ना कुछ करै छी तु बताव
हम तो जड़ी सखी हमरा के माथा मे दर्द होवै छै तऽ हम जड़ी तो पटायल रहै छियै अभी जड़ी उठ उठल रहै छियै तऽ सोचे छियै जड़ी काम काज कर लेबे छियै तऽ भोजन पाणि हो गेल रहै सखी
अभी तो न होवै छे अभी तो हमर माय बनाबे छै
ओ तऽ टीवी के देखै छै सखी
ओ हमार बाबूजी चला लरहल छैय
ह बाबूजी चला लरहे छे ओ ओ घर मे सबके हाल चाल बढ़िया छे ने बाबूजी के तबियत केसन छैय
सब तो निके छे तू बताव तोहार घर मे खाना पीना सब हो गेल छैय
न सखी दुपहर के तऽ अभी खाना ना खाय ले हियै लेकिन हमर माइ आज भोरे भोरे खिचड़ी बना देवल रहे छै य ओर चोखा और बादाम के चटनी और चरौरी छान ले रह छैय और चिप्स छानले रहे छैय घरे मे बनले रह छे उऽ
हूँ
चिप्स और चरौरी वही छानले रहे छैय त वही खयले रहे छिये भोरे मे अभी तो ना खेले रहे छिये खायब बादमे जखनि भूख लगै छैय तखनि खएब
हँ अभी तो हमारे यहा भी तो खाना कोई ना खा रहे छैय
ह आइ मौसम कैसन छैय सखी उधर
एने त बडी कड़ा धूप उगल छैय भोरे त मौसम ठण्डा ठण्डा रह छैय अभी एकदम कड़ा धूप उगग छैय
ऊऽ एनाहु तो सखी भोरे भोरे लगे छैय कि कते बारिस होबै छै लेकिन ओकर बाद जरिसन बारिश होबै छैय आ फिर तो एते कड़ा धूप कर देवे छैय का बतेयो सखी बड़ी गर्मी लगे छैय एकदम मन अकबक हो गेल रहे छैय
ह एने भी त खूब गरमी छैय
ह आज तो सखी हमर एगो भतीजा के जनम दिन छैय तऽ हम ओकरा के जन्मदिन मुबारकके मैसेज भेज देेले रहे छियै ऊ सब यहाँ न रहै छै ने ओ सब बाहर रहै छैय हमर भाई भाई भतीजा सब बाहर रहे छैय तऽ वहीऽ हमर माइ बतियाए छियै कि घरमे रहै छैय तब कते बढ़ििया रह छैय हेल आज बर्थडे मनाबै छैय हेलिय केक उक कटे छै एल ऐसे तो याद हले कि आज बर्थडे है लेकिन भुला गेल रहे छेलिय
ओऽ
अब तो हमर घर मे खाली बडे ही बडे आबै छै जनम दने जन्मदिन रहै छै हर महने ककरो ने ककरो बर्डे रहै छै
हूँ अभी तो हमार यहाँ तो केकरो बर्थडे न छै
ओ तोर जन्मदिन कब छै सखी
हमर तऽ जन्मदिन तऽ नवम्बर मे छै
ओ तऽ अभी तऽ बड़ी दिन छै तब तो
हूँ अभी तो हमार माई के सालगिर गेल छै न दू दिन पहले रहै छै
ओ तब तऽ बढ़िआ छै तब तो
ह
ढेर मने पर कुछो कुछो बनल रहै छै न
हँ
त तऽ बढ़िए छै सखी
हँ अभी तो हमारे यहाँ ककरो बडे ना छै
हूँ आओर कल्हे तो रथ यात्रा छै सखी पता छै कि नै
ना सखी
ओ ई तो उड़ीसा मे बड़ी नीक से मनावल जा रहै छै एकरा के इदम महा बहुते अए धूम धाम से पन्द्रह दिन एदम वहाँ पे पूजा पाठ होवे छै फिर बहुत बड़का गो रथ बनाय छै आ सब आदमी लोग मो टा मोटा रस्सी से खीचै छै वहाँ उड़ीसा के तऽ बहुते बड़ा परर्ब होवे छै रथ यात्रा पन्द्रह दिन एकदम मेला लगै छै अ सब लोगन तो अभी ई समयमे पूरी जाइ छै पूजा पाठ के चलते बड़ी भीड़ रहै छै ट्रेन मे
हूँ ई सब त एने ना होवे छै ई सब ती त केकरो का पता रहै छै किका होवे छै
हूँ हमर इलाकामे तऽ मान्यता छै कि रथ यात्रामे पूड़ी खीर बनै छै आओर आम रहै छै बरहर रहै छै ई सब खाय के परथा छै सखी
ओकरा तोऽ कुछु आ भी एगो नाम से जानल जाइ छै न
तऽ राम यहाँ बोलल जाय है रामजतरा लेकिन ओकर सही उ अर्थ त रात रथे यात्रा होवे छै या ने सब बोले छै रमजतरा बोले छै
हूँ हँ हमारे हाथो ना बनै छै ई सब नानी घर मे बनल रहै छै सब यहाँ त ना होवे छै
ऊं बड़ी गर्मी छै सखी एदम कैसे दिन कटे से कुछ समझे मे ना आबै छै
सही में नै ए भी तऽ बर्डे गर्मी छै इतना गर्मी छै न धूप उतना कड़ा उगा छै ओने ती ही की बारिश आ गेल छै आ कल्हे साँझ केँ भी मौसम ठंडा कर देवे छै एतना धूप करे छै लगे छै फिर गर्मी आ गेल छै
हँ सखी लगे छै कि मई जून केँ गर्मी होवे छै रात्रि में तऽ एकदम कूलर केँ हवो न लगे छै लगै छै कि एकदम देह चट चट करै छै हमर माई केँ तऽ घमौरी हो गेल रहे छै एकदम दिने राते पौडर थापले रहे छै
न सखी हम तो रात केँ ओढ़ केँ सुते छियै का है कि यहाँ तऽ रात केँ रात केँ तऽ बडे ठण्डा लगे छै
न सखी हमर माई केँ ते एते गर्मी लगे छै हमर माई केँ तऽ ठंडो पड़ जाय छै ने तऽ कहे छै गर्मी लगे छै गरमी लगे छै पंखा चलाब छै हमनीे तऽ हमनी ऐसे ही जरी स बारिश होबे छै तऽ मौसम ठंढा जाइ छै लेकिन हमर माई तो कूलर चलाबे केँ है छूट छै कहे छै कि हमरा केँ बड़ी गर्मी लगे छै चलाव पंखा चाहे कूलर
यहाँ अभी तऽ राते केँ हमलोग सब एक जगह बैठ केँ थोड़ा देरी ए सी चलाब छै ने तऽ पूरा रूम दुनू रूम ठंडा हो जाइ छै ओकर बाद फेर बंद कर देवै छै
हँ सखी ई तो मौसम खाली कहे केँ बरसात केँ छै लेकिन यहाँ तो बारिशे न होवे छै तऽ गर्मीे लगै छै अभी तो ए सी कूलर चलबे करै छै सखी
आ बहिन केँ की हाल चाल छै
माय बहिन केँ भी तो सभ ठीके छै
तब तऽ बढ़िया छै सखी तब सखी कही घूमे फिरे जाय केँ प्लान छै कि नै छै
नै सखी अभी तो कही न छै तऽ गर्मी में कहाँ जाय
तऽ फूआ तो एते बोलाबै छै तोहरा केँ तऽ केँ न आबै छै फूआ घरे
अभी तो बडी गर्मी छै ओकरबाद देखै हमार बाबूजी केँ अभी ओने केँ तऽ कोई कामे ना छै
हु जब बाबूजी आबै छै तऽ साथे आ जाइ छै तऽ फुआ घरे मन लगे छै कुछ दिन रहे छै
हु हमर तऽ नानी घर में भी सब बोलबै छै हमर माई केँ हमार माई तऽ गर्मी कारण तऽ कही जाइ छियै नै
हँ सखी गर्मी तो जड़ी जा दै छै लेकिन वही है जड़ी बारिश उरिश होवे लगै छै गड़ी मौसम ठण्डा जाय छै तऽ आबै के सोचे छै
हँ ह ओ
सखी
हूँ
तऽ आबै के सोचै छै हमर तो बहिन आज फोन करले रहै छै तऽ बोलै छै कि हुनखरके भतीजाके बडे छै तऽ वाडसपपे स्टेटस देखले रहै छै तऽ ओकर बुतरू भी देख लेबे छै तऽ बड़ी जिद्द करै छै के हमहूँ केक काटब हमहूँ नया कपड़ा पहीनब बडे मनाओ तऽ हमरा के बलून ले देै जे बड़ी जिद्द करले रहै छै
हूँ हम भी तो देखले रहै छियै न तो हम भी बर्ड दिश कर दे छियै
हूँ ठीके छैय सखी
बहुवो भी त लगै छै कि बड़ा होगई छै केक वा चटै रहै छै
हू ह ह ठीक है सखी हमरा के एगो काज आबै छै तऽ हम करै छियै तोहराके कॉल बादमे
ठीक छै प्रणाम
प्रनाम
जी जी जी
म है